हँ फोन तऽ कटि गेला रहए
हँ त उएह कहैत रहियै जे आइ आ आई टी पटना छै आ एगो डी यू के कॉलेज छै ने हते तऽ उएह मे ऑनलाइन ले के घरे से कए लेबै वाइफाइ लगा के लैपटॉप लए के
हँ लैपटॉपसभ तऽ जखन चाहबै तखन भए जायत लेकिन इएह इएह बात छै कि जे अहाँके लेल उचित बुझाायत एहि लाइनके जे जानकार छै ओ हुनकासँ सजेशन तनी लए लिअ ककरो किनको से ओना
सजेशन त लेलियै त सभ कहलकै जे भी बी बी ए के बाद एम बी ए तुरत कए लैके चाही नहि त कछ दिन अगर जॉब लगे त कए ले ले आ ओहिस तनि पैसा जमा भए जाइ त वएह से एम बी ए कए ले छै आदमी सब नहि त लोन उठाय क आराम से भए जाइ छै ऐम बी ए सब त एम बी ए के बाद सैलरी बढ़ जाइ छै बहुत कत रहते क कम से कम साठि सत्तर हजार दबे करे छै एम बी ए वाला के और एम बी ए आदमी क ले छै कन्फर्म कये ले छै आ नहि त सी ए आर मे अटेक जाइ छै त आदमी सबके फेर आओ दी त भए जाइ छै आगे हेते कि नहिे फस जाइ छै ओना पर एम बी ए आरमे कए लै छै तऽ आदमीके कुछ ने कुछ लागे जाइ छै एक जगह पे पहुँच जाइ छै स्टेबल भए जाइ छै पर सी आर मगर नहि हेते तऽ भरि जिन्ददगी वएह मे लागल रहे छै दस साल पंन्द्रह साल आदमी सब बहुत लागल रहै छै जकर भए जाइ छै ओ तऽ कहै छै जे करो हो जायगा पर फेर दोसर के ते आदमी के भारी पड़ि जेतै बादमे चल के ओकरा कंथन त चलिते जेते ओ रास्ता त फेर फेर दिक्कत हेते तऽ आदमी अपने ने हतै
नइ इण्टरके बाद अहाँके बहुत सोचि समझिक डिसीजन लैके चाही हम कतऽ जाइ छियै की करब आ अच्छा अच्छा लोसँ सम्पर्क करबाक चाही ओहिसँ होइ छै कि अहाँके मोट मोटिवेशन मिलत गलत ल लोकग अहाँके मोटिवेशन कत मनोबलक तोड़त आ बढ़िया लोग जे छै से अहाँके मनोबलके आओर इन्क्रीबजक बरहैत बुझलिए आ ईसब चीज अच्छा अच्छा लोकसँ मत मतब रखबै तऽ अहाँके ई सब चीज फायदा मिलत आ कॉलेज के डिसीजन तऽ सोचि समझिक लैके चाही आ कॉलेज अहाँके डिग्री देत लेकिन मेन नॉलेज रहत नॉलेज जे रहतन जानकारी रह त कतहु जौव मिल जैत जॉब के दिक्कत नहि छै जेकरा पास अपना क्वालिटी छै त क्वंटिटी हे हेबे करै छै जॉब तऽ मिलबे करै छै लेकिन वएह छै जे जानकार रहते ओकरे ने जॉब मिलते सबके थोड़े जॉब मिल जेते आर नोएडा आर में ते बुझियो छुछे कम्पनीेए छै तऽ कम्पनी सभे के उठाए लेतै कॉलेजके बच्चाके से बात तऽ नहि छै ओहि मे से जे
हँ
ओकरे उठेतै आ ओकरे लेतै अपना कम्पनी मे कारण ओहि बच्चासँ उ फायदा नहि हेतै तऽ ओ कम्पनी कहाँसँ ओहि बच्चाके पैसा देतै बच्चासँ पहिले कमाइ छै तब ने बच्चाके सैलरी दै छै तऽ अहाँ ओहि कम्पनीके ओतेक फायदा देख देबै अथी कए कऽ तऽ अहाँके पैसा देत
ह इएह सब बात छै
एहि दुआ एहि दुआरे जे छै से अहाँके आ कम्पनीमे जायके लेल अहाँके बढ़िआँसँ पढ़य पड़त आ पढ़ि लेबै बढ़िआँसँ तऽ अहाँ बढ़िआँ जॉब पकड़ि सकै छी।
ह आदमी सब के मेन मे स्किल रहे छै, आदमी अगर स्किल डेवलप क ले छै। तऽ फेर लागि जाइ छै, आदमी सब स्किल मांगे छै
तऽ करि सक
ह हँ स्किल आदमी सबमे कम्पनी सब आबै किल मांगे छै आब ज के डिग्री ओते वैल्यू नहि दै छै अब जकरा पास स्किल्ड रहे छै वएह आगे बढ़े छै न इह सब छै ह ठीक छै आदमी सब कए ले छै एगोी डिग्री रहैत छै एक्सपीरियंस आओर स्किल ईसभ अगर डेवलप भए जाय तऽ आदमी कत कतहु चलि जयते लागि जाय छै कतौ रहि
पैसा कमायल अछि
ई बात तऽ छबे कला लेकिन सबसँ बड़ी बात छै कि अहाँ जते मेहनत करबै मेहनतकें अनुसार फल भेटत आ आ परीक्षा कोइ भी परीक्षा होइ ओकर तैयारी पूर्वमे करल जाइ छै तऽ परीक्षा अहाँ कोनो भी जेना मानि लियौ इंटरव्यूए देल जाइ छैिय तऽ ओहिसँ पहिले ओकर मेहनत करल जाइ तैयारी करल जाइ छै, हम की करबै की बोलबै के अभ्यास करल जाइ छै, अभ्यास कयने रहबै तऽ अहाँके के निडर रूपसँ आ अहाँके हेजिटेशन नहि रहत तऽ अहाँ हर इंटरव्यू फेस कए सकै छी। बुझलियै
हँ ओ बात छै। आदमी सब तऽ अपना भर प्रयासे करै छै। जे हमरा बढ़िआँ है नहि होइ छै। तऽ इन्सान अपन
कहीं ने, कही कमी रहि जाय छै, तैं नहि होे छै। से प्रयास एहन प्रयास करबाक चाही कि हमरा कहीँ कोइ दिक्कत नहि हुए एहन प्रयास अगर अहाँके कहीँ एक एक बेर अगर फैलियो रहै छै। लोग तऽ ओकरा ओहिस सबक ले
हँ
सबक लेल चाही कि हमरा कहीँ ने कहीं प्रयासमे कमी छी। आ प्रयासमे कमी छैइ तहि कारण जे छैइ से हम सक्सेस नई भेलिअई त एक एक बेर में सक्सेस नहि होइ छैई दू बेर मेें हेतै तीन बेरमे हेतै लेकिन जे प्रयास करतै ओकरा तऽ हेबेटा करतै
ह हइ छैइ जे मेहनत करैइ छैइ ओकरा
हँअ् मेहनत करैइ छैइ ओकरा जॉब हबे करैइ छैइ आ ई बात नई छैइ कि मेहनत करैइ बला के जॉब नई हेतै और
हँअ् होइ छैइ सबके कतोउ ने कतोउ स्थान लाग ल रहैइ छैइ सबके कतहु ने कतहु भए जाइ छैइ कोई निकम्मा त नई रहै छैइ ओ सबमे ज कनियो पढ़ल रहैइ छैइ स्किल रहैइ छैइ तऽ कय लैइ छैइ काम
नई तऽ अपन अपन जिये के तरीका भए जाइ छैइ अहाँ स्किल रहब रहबै तऽ अहाँके बेसी वैल्यू हैत कहीँ भी आब बेसी पैस पाइओ देत पाइ बेसी देत तऽ जिनगी अच्छासँ कटत न आ पाइ कम देत तऽ उएह लटल बूरल जिनगी कटत तऽ ओतेक मजा न नई ना आयत जिन्दगी में बढ़िआँ बनयके लेल बढ़िआँ मेहनत करय पड़ै छैइ मेहनत जतेक तेक करबैइ न ईमानदारीसे तऽ ओतेक अहाँके ओ ऊपरवला फल देत जेना कोनो खेत ती किसान अगर खेतिेये करैइ छैइ तऽ देखबै कि जे जतेक कमठौनी करैइ छैइ से ओतेक उत्पादन करैइ छैइ आ कमो खेतमे बढ़िआँसे बढ़िआँ पैसा ओ कमईलक किए मेहनत जा्यदे करैइ छैइ आ मेहनत जादे करतै तऽ स्वाभाविक बात छैइ जाय जादे फला हेतै आ उ उपज जखनिए जा्यदे भेलैइ तऽ ओकरा पैसा ज्यादा हेतै तऽ किसानो अहाँके जे मेहनती छै ओकरा कोई दिक्कत नई छै कोइ लाइनमे अहाँ मेहनत करबैइ तऽ अहाँके कभी कोइ दिक्कत नई हैत आ जे मेहनतसँ भागैइ छै ओकरा सब जगह दिक्कते दिक्कते अहाँ कोइ भी कम्पीटिशनके तैयारी करियौ तऽ कहत कि काम करय छौ भाग कुछ नहि होइत छै कहीं ने कहीं अहाँ ओहि भाग्य के अपना हाथसँ मिटाए दैए छै लोक एहि दुआरे मिटाए दैइ छै कि भाग्य तभी बनय छै जब प्रयास अहाँ अधूरा करबै तऽ अधुरे रिजल्ट हैत न प्रयास एक बेरमे नहि भेलै दू बेरमे हेतै तीन बेरमे हे तै लेकिन हइक छै छै ओइ ढंगसँ रिहलसर पहिले करय छै ने बच्चा के टेस्ट किए लए छै अहाँ जे तैयारी करय छियै तऽ ओकर टेस्ट कियै लेल जाइ छै सप्ताहिक
ह
कि बच्चा कते इम्प्रूवमेंट भेलै बच्चा की गेन कए रहल छै कते बातके केयर कए रहल छै कतेक बातके अपना माथामे राखि रहल छै उहैके ने टेस्ट लेल जाइ छै बच्चा सिंसियर छै कि नहि बच्चा अ जे हम पढ़बै छियै ओहि ओ चीजके केयर करय छै कि नहि करै छै तऽ टेस्ट उएह लेल जाइ छै मेन रिहर्सल ओकरे कहै छै जे टेस्ट लेल जाइ छै बुझलियै तहि कारण कोइ भी कोइ भी जिंन्दगीमे कोइ भी काम करब तऽ मेहनतसँ नहि भागू जहि काममे जतेक मेहनत छै ओतेक अहाँके फायदा छै कहै छै घोर अन्हरिया आबै छै तऽ घोर इज्जोत इजत इजोरिया इंतजार करैत रहय छै जब अहाँ देखबै कि हम बहुत मेहनत कए रहल छियै तऽ अहाँके बहुत सवेरा जल्दी आबि जायत आ जखन सवेरा आबि गेल तऽ सबेरा सब देखत अन्हरिया कोइ नहि देखत सवेरेके ने सभ पुछै छै उगता सूरज क सभ पुजे आ डूबता सूरजके कोइ नहि पूजै छै से बुझैत छियै न तऽ इएह होइ छै अहाँ मेहनत करै छियै एखन तऽ ई चीज देखयवला एगो ऊपरे वाला छै ऊपर वाला ही अहाँके देखत आ ओहिके अनुसार मेहनत मेहनत के अनुसार अहाँके जब परीक्षा देबै तऽ ओकर प्रतिफल देत आ जब सफल भए जेबै तऽ सभ देखत ओकरा कहे छै इजोरिया
ह्म
आ मेहनत करबै तऽ ओ भए जाइ छै अन्हरिया तऽ अन्हरिया इजोरिया हेबे करतै अन्हरियाके बात तऽ ई इजोड़िए ने होइ छै दूए गो चीज नहि
ह आदमी मेहनत करै छै तऽ फल मिलबे करै छै
ऐं
हँ आदमीके फल मिलबे करै छै अगर प्रयास करतै मेहनत करतै तऽ मिलबे करतै आइ ने काल्हि कोनो ने कोनो रूप मै मिल जाइ छै
लेकिन ओहिमे प्रयास करय पड़ै छै प्रयास करबै तऽ अहाँ क फल मिलत आ हू जे जेहन ईमे प्रयास करबै ओहन ईमानदारीक साथ फल मिलत ई बात तैय छै कारण प्रकृतिमे जे अहाँ डालबै उएह अहाँके नीक लत जे पैदा लेत मानि लियौ गाछ जएह रोपबै सएह न हैत तऽ इसभ चीजके ध्यान रखल करबै जब बाहर जयबै पढ़य लए जयबै तऽ इसभ चीजके ध्यान रखबै कि हम जेहन करबै तेहने हम हम भोग्बैइ कारण कि आहाँ जे जाइ छियइ बीज जे जे रोपबै बढ़िआँ क्वालिटीके तऽ उपजो बढ़िआँ क्वालिटीके हेतै न कि इएह सिद्धान्त पर सभ आदमी भारी छै जिन्दगीके सब सार छै जिन्दगी अहाँके इएह सिद्धान्तपर कटै छै आह देखैत हेबै कि से कोनो भी चीजमे जतेक जे मेहनत कर करै छै ओकर उत्पादन ओतेक बढ़िआँ होइ छै प्रोडा भेले तऽ अहाँके फलो जदा मिले